हेलो की हाल छै बढ़िआँ -बढ़िआँ। हन ।
अपन एकदम पूर्वज बड बेसी ब नीक।
ओ की केना आइ कतऽ केना की प- प्रोग्राम छै ।
हँ आ । प्रोग्राम हो छै हमरा एकटा- देवतामे जेयबाक ।
ओहो वाह -वाह। क । उपनयन त उपनयन छैिय कतौ की।
हँ -हं।
हँ अच्छा- अच्छा हँ बुझ हँ -हँ हँ -हँ बुझलहुँ -बुझलहुँ हँ -हँ हँ। तखन तऽ । वाह एते सुन्दर भोज -भोज -के आयोजन। न हेतै ।
बढ़ड सुन्दर ।
हूं- हूं - हूं। हँ ।
बझँ तहिमे तऽ । हमरा के बोदनाामी होइ जाइ छै । अहाँके कनि लेल हमरा इच्छा अछिइ जे जायके लेल जे मिथिलाञ्चलमे ओहो छै सोत पूराके भोज खायब। आमन्त्रित भेल छी तो।
हँ- हँ -हँ बस बाजू -बाजू ।
आमन्त्रित भेल छी हम आ सदपुराके भोज नमी होइ अछि । ताहिमे भगीिनवान भऽ कऽ जेबनि हम।
ह वाह -वाह बहुत सुन्दर तऽ ओतहि टा छै जयबाके कि फेरो -आइ ओतुका आगुओके प्रोग्राम छै कतहु।
नहि- नहि प्रोग्राम छै फेर ओतयसँ फेर हम।
पताक देबाके छियौ तऽ ।
बझुका विचारमे छै ।
ओ तऽ ओतयसँ बस -आइ- ओतु्के छै मेन।
हँ आ तू के छै। आ फेर काल कोन जायब माताश्री को आनैके लेल
ओ स्नान त स्नान भऽ गेलै।
स्नान कनि आब करब कनि सोचने छलहुँ कनि दिनचर्यामे एकटा काज बढ़ेलहुं कहै कनि आ क कपड़ा खींच लै छी।
आ हँ वाह र सुन्दर। ह च केलाके बाद विदा है भोजन। बुझल ने केलाके बाद। किस किस्त बनेलियए है भोजन भोजन मे आजू के छै अथि ताहिमे।
जनबै छै हमरा भात तुलसी फूलक चर छै। हेलो।
वाह पणनका।
बुरानका।
हँ हँ हँ हँ।
दले आमिल गेल घी से छौक देने छियै। क तज काज क सुन्दर।
आँ।
आ इच्छा भेल मासु खाायके फेर कहल जे मासु जे बनायब
नि्च शाकाहारी देखियौ भोजन शाकाहार उत्तम होए बुझलियै। शाकाहारी भोजन
ओहन दआ देने छ।
हँ हँ शाकाहारिये छियै अहाँ ओ छै ओकर अथीमे सोयाबीनके
सोयाबीन के हँ इएह इएह इएह गप अहाँ ठीक पकड़लहुँ हन। ओकरा खूब सुन्दर से छै से पेड़ के ओकरा बढ़िआ से आ खेसारीके दालिमे दऽ कऽ बड़ी सब जेना बना के तक खान देलियनि अहाँ स्वाद जे ओकर होइए। को ई नहि क सै छै जे मासस नहि खा रहल छी। ओहिके संगगे अच्छा मसाला आबै छै। छै राकेश के मीट मसाला सब द के छीट के खूब सुन्दर से भोज बला जेना होइत रहै छै त व्यवस्था कऽ कऽ ऐसे दोनो छै ने जिनका शाकाहारी छै तऽ ओहो खा सकैत छथि आ जे मांसाहारी मे छथि ओहो स्वाद लऽ कऽ तृप्त भऽ जेता।
हँ हू हू।
तीर से दुनू निशान भऽ गेलै
ओना कटहरक लेल एखन एखन जे अछि। तर तरकारी होइत होइत अछि से त ओ ओहो। पूर्ण रूपसँ मिथिलाञ्चलके अथिए कहल गेल अछि।
हँ।
बुझलियै ओ बहुत सुन्दर ढङ्गसँ बनाउ ओकर पिठकठके सेहो बनैत छै टेरके बझियए। एतेक सुन्दर लागत खायमे जे मोन अहाँके बुझियौ कि प्रफुल्लित कऽ देेत। अ ओकर तरुओ होइया कटहर के जे प के तरुआ होइया। आ। त सीट मोने एकदम गदगद रह ख्यब त ह आ भोजन प्रेमी लोक अाछी है।
हम विचार केने छलहुँ आइ मुदा जा रहल छी कनि
नहि आइ तऽ अहाँके भोजे भोजे तऽ भोजमे तऽ आइ अहाँके रंगग बिरङ्गके तऽ सामनेमे आर्थ व्यञजनसभ ह ताहिमे तऽ निश्चित रूपसँ अ राम रुइच। हँ। ह त। साग ठरआाके। ई सबबटीसी। तऽ -वृहत रहबे करै ओहिमे। हूं।
सजमनि अदौरी बहुत रास छै सब
वाह वाह तु आ मिठाएगा आ मिठाएगा छैइके आयोजन छै कि नहि। ककि अह -च। अच्छा -अच्छा चूँकि आमक समय- समय चलि रहल अछि। नहिऽ एन -विशेष रोगके। ध्यान आम पर विशेष रहै छै। सु हँ -एखन अमठ के आयोजन देखियौ एखन- अमठ। आयोज न हमरा लगे। गए । कमे जगह होइत हत हँ एहि- एहि दुआरे कि आमक- आमक । कि समय मे। तऽ मूल तऽ एखन त निक -निक। सुन्दर -सुन्दर जर्दा -जर्दालु। गुलाब घास । बै नीक -नीक आमके सब्ज जे अछि तऽ सएह लोकके हँ।
नलका -नलका आम एलन हिमसागर। जे बाजारक आम छी बम्बई।
बंगालक -ब्ंगाल डिश अबैया। कर हिमसागर -उमहरके। जेना अपनासभ दिस बम्बइके मतलब प्रधानता एम्हर मानल गेल अछि। तनी उमर। ा हिमसागर जे छै तऽ बम्बइए के जोड़ काम छी।
एकदम बड्ड सुन्दर छै ।
हूँ । एमो खेलो -ह त सुन्दर। सुंन्दर लागल खाायमे।
हँ बड सुन्दर अ छै तऽ हम सोचने छी कटहरक। कोफ्ता बनाब आइ आ काल्हि तऽ नहि परसू खन बनाब कारण दू दिन। तऽ हमर बोझे अछि । मातकमे । तै दुआरे परसु हमरा कत पारा कुता खाय मे बड नीक लगैत रही।
वाह -केना बाप बनबै छीिय।
बिा ।
बनबै केना छी? ब
त हमरा ना मुसल्ली तैयार क' देत। रहै छ ने माताश्री बनबै छैथ, ओकरा
हुं हुं हुं, हां हां सुन्दर होइ छै, हां से हुं हुं हुं हुं।
बुझलियै, मसल्लामे कनि चहटगर द' क' तैयार क' के दै छियनि। त इ सबके हिसाबसे दियौ। ह आ मुदा बनबै ओ छथि।
जलखै की सब भेलैये।
आइ जलखैमे सामान्यतया कनी अथि बनेने छलहुं, की कहै छै माछक बड़ी।
हुं हुं।
बुझलियै, हमर काकी आ नव की काकी बनेने छलथि, अतेक सुन्दर
वाह वाह, हुं हुं, इ त मोनमे जी हमरो त हम एह इ छै, इएह सब त खायवला होइत अछि।
दाइ हमरा कहलक बौआ बैस त आइ अहांके एकटा सुन्दर चीज खुआबै छी, त हम कहलियनि, कथि यै काकी? कहलथि इ बड़ी खैयौ, खेलहुं, बड सुंदर लागल हम हुनका कहलियनि एं यै इ कोन बड़ी छियै? कहलैथ नहि बुझलियै माछक बड़ी छी अहांके।
वाह, बड सुन्दर।
त बड सुन्दर बना के देने छलथि ओ, बदामक बेसन मे लपेट के आ चहटगरवला म मसल्ला सब द क आह मोन अघैते नै छलय खाइत खाइत, बादमे हमरा कहै छैथ एह तृप्त भ गेल, बाद हमरा कहलथि हां हां थमि जाउ कनि हमहुं सब छियै। असगरे सपैट देबै त गड़बड़ा जैत
बाह बाह तखन जलखै में तें बड्ड सुन्दर रहल
हँ
आ आजुक आजुक जलखै, आजुक जलखै बड सुन्दर रहल। नै, हमरा त इ सुनिके, हमरा त मोन, हमरो मोन नै ओ सब आन भ रहल अछि, माछक बड़ी त बहुत दिन भ गेल छला
बड्ड सुन्दर, जतेक स्वाद अहाँक माछक झोर मे नहि छै माछक तीमन मे नहि छै ओहिसे सुन्दर चीज छै बड़ी
बिलकुल बिलकुल सही बात ई अहाँके तऽ ई तऽ हमरा आ ओहो गरम गरम ने
गरम गरम जेना कचरी सब जे खाइत रहै छियै बना के गरम गरम
त रहै तेऽ एतेक सुन्दर एतेक सुन्दर लगैत अछि
आ ओतबे नहि आ ओतबै नै ओहि के संगे देने छलैथ धनीपात सब के मिलाक चटनी लहसुन, धनीपात, मरचाई
ए हे बाह बाह बाह मन त
पुलाव आनन्द आनन्द आबि गेल खाइमे हम कहलियनि कहलियनि ई भऽ गेल एकरा आब जे छै से अहाँ झोर नहि बनैब। हेलो हेलो
ई सब
हलो हेलो आवाज अबैयै हँ हँ कहलहु आवाज अबैयै हलो
हेलो
हलौ
अव आवाज लगैयै
हँ, आब अबैया आवाज? हँ हँ आब अबैया। हँ हम कहलियनि जे जे बो हेलो
हाँ कि
हेलो
गसँ हमरा हेलो मोन त एकदम गद गद, एक त अहाँ अपने सुंदर लोग बड प्रेमी लोग
हँ
आ एते हमहूँ रहल छी बच्चामे बहुत बेसी भोजन प्रेमी
हूं हूं
आ अहाँके ईसभ गप्प सुनि के तऽ हमरा मोन एकदम प्रफुल्लित भऽ जाइए एकदम अपन ओ बचपनके दिन मोन मोन पड़ैत रहैए।
बुझे कि हम कहलियनि कहलियनि काकी एकरा जे छै से झोर नहि बनायब। इ सुूखेलेहे बड़ी खााय में बड सुंदर लगे छैय। ए झोर
हँ हँ हँ हँ हँ हँ
एकरा बरी वला तिमन नहि बनाएब झोर तोर देखल, कहला कि नहि बौआ बचत तखन ने बनाएब अहाँ तऽ घीच देलियै सभटा।
आ तखन आ तखन तऽ भोजगरामेइ अहाँ सेहो रहब। त आइ ओजका दिन त अहांक लेल त बहुत त बहुत उत्तम दिन भऽ गेल।
उतम दिन ई सब स्वाद बिसरिियो नहि सकबै बहुत दिन तक।
ई ते उतमोत्तम दिन भेल जलखैस लऽ के खेनाइ आ तकर बाद भोज भोजक आयोजन मातृकमेर सुंदर ए आ और तऽ ई अजुका दिन अहाँके
हँ
हम तऽ विचार कयने छलहुँ कि आइ अहाँ सङ्गे भ्रमणके लेल निकली लेकिन चूँकि आइ अहाँ वाह बड नीक लागल हेलो
और अहाँ सभके की सभ भेलै भोजनमे अपनेक।
सामान्ये छलय हमर तऽ आइ समन्येमे छलय।
हँ
तऽ आ और आइ कतहु ओहन जगहपर घूमयके प्लान तऽ पर अहाँ सङ्गे काइल बनल छलै कि
हँ हेलो
चूँकि अहाँ छी हूँ दू दिन अहाँ अपने भोजगरामे व्यस्त रहब हूं ते किछ मित्र वगैरह के फोन केने छी। की केना ।
दूर । हँ -हँ- हँ बाजियौ बाजौ बाजियौ हँ -हँ बाजिय बाजौ आवाज अबै अछि छै।
हँ -हँ जे। ठो ।
आवाज कटि रहल अछि हँ।